हेलो। उ नमस्कार हो।
जी नमस्कार।
सब ठीक छै नै।
ठीक छै।
आइ हम इंटरनेट, आ आधुनिक जीवनपर, चर्चा करय चाहै छी। हमरा लागै छै जे इन्टरनेट आजुक समय एक सबस प्रभावशाली आविष्कार सबमे से एक बनि गेल छै। जी बिना आधुनिक जीवनक कल्पना। करना एक कठिन भइ गेल छै।
हँ बिलकुल सही कहलियै इंटरनेट केवल एक तकनीकी साधन नहि रहल, बल्कि शिक्षा व्यापार सञ्चार मनोरञ्जन आ जानकारी एक विशाल संञ्चालन बनि गेल छै।
बिलकुल -बिल्कुल कली हम सोचै छलहुँ, जे किछु दशक पहिने जकरा लेल दिन या सप्ताह लगैत छल, ओ काज आब किछु क्षणमे सम्भव भए जाइत छै।
बिलकुल, प्राप्त करनाइ दूर दराजक लोकसँ सम्पर्क करायन, आभ्यभन्तर सेवासभक उपयोग करनाना, बहुत आसान गेल छै।
मे बहुत पेघ परिवर्तन अन्य छै,, आब विद्य द्यार्थी दुनिया कोना -कोना से ज्ञान प्राप्त कहि सकै छथि।
क।
ह।
हँ एहि कारण समय सही उपयोग करनाइ बहुत आवश्यक मानल जाइत छै।
कलियम। सोचैत छलू जे व्यवसायक क्षेत्र मे सय इंटरनेट क्रान्तिकारी परिवर्तन अन्य छै।
सच कहू, ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थीसभ लेल सेहो एक महत्वपूर्ण अवसर बनल छै।
हँ किियकि, जानकारी आ शिक्षा पर पहुँच बढ़लाास से सिखबाक सम्भावना सेहो बढ़ल छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ, जे व्यावसायिक क्षेत्रमे सेहो इंटरनेट क्रान्तिकारी परिवर्तन आनैत छै।
बिलकुल- बिलकुल आप छोट व्यवसाय सेहो हो अपन उत्पाद आ सेवा बहुत पेघ ग्राहक समूह धरी पहुँचा सकैत छै।
हमरा लगैत छै, जे सञ्चारक क्षेत्रमे इन्टरनेटसभसँ बेसी प्रभावशील साबित भेल छै।
किछु कमे बातचीत समभाव छै।
सच कहू! परिवार एक सदस्य जँ अलग -अलग शहर या देशमे रहैत तखन इन्टरनेट हुनकासभ जोड़ि रखैत छै।
सही बात दूरी भौतिक रूपसँ जरूरत रहैत छै, मुदा संवादक सुविधा बहुत आसान बढ़ गेल छै।
काली हम सोचैत छलहुँ, मनोरञ्जक क्षेत्र सेहो पूर्ण रूपसँ बदलि गेल छै।
बिल्कुल स्गीत चलचित्र वृतचित्र खेल आ अनेको प्रकारक सामग्री आब तुरन्त उपलब्ध होइ जाइत। ठ।
मुदा हमरा लगैत छै जे इंटरनेट अत्यधिक उपयोग कत के समस्या से उत्पन्न सकैत छै।
सही कलियै समयक दुरुपयोग ध्यान ब होयब आ गलत। जानकार प्रसार जेका चुनौती सही। मौजूद छथि।
के तकनीक स्वयं खराब नहि होइत छै, मुदा ओकर उपयोग कोना एकल जाय अधिक महत्वपूर्ण बात छै।
बिलकुल -बिलकुल।
ह।
हम बिलकुल जे इंटरनेट। उपयोग कूटबाक विकास। करबाक असकारात्मक कार्यमेल कयल जाय तऽ ई बहुत उपयोगी। साधन बनी सक छै।
हमरा लगैत छै जे भविष्यमे इंटरनेट आ कृत्रिम बुद्धिम्ता मिली के ओकरा पैघ परिवर्तन अना।
हँ आने वालला समय मे तक। नीक शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार आ वैज्ञानिक शोध। सबके आओर पर। भ भी बना सकै छै।
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा सामाजिक जीवनपर इंटरनेट प्रभाव युवा पीढ़ीक बदलैत आदत आ डिजिटल भविष्यपर आओर विस्तारसँ चर्चा करबाक बाकी छै।
इंटरनेट आधुनिक सभ्यता के एहन हिस्सा बनि गेल छै जाहि प्रभाव। जीवनक लगभग प्रत्येक क्षेत्र तक देखल जा सकैत छै।
अगिला बेर हम सामाजिक जीवन युवा पीढ़ी आ डिजिटल दुनिआ भविष्य परर आओर विस्तारसँ चर्चा करब।
बिलकुल बिलकुल सामाजिक जीवन। इंटरनेटक प्रभाव बहुत। गहरा भेल छै आइ लोक सबक संवाद सोच विचार आ जानकारी प्राप्त करबाक तरीका पहिने से बहुत बदलि गेल छै।
हँ कहलियै हम सोचैत छलहु जे पहिने जकरा बारेमे जानकारी प्राप्त करबा लेल पुस्तकालय जाय पड़ैत छै आब ओ जानकारी किछु क्षण मे उपलब्ध। चइित छै।
सही कहलियै ग्यारह। पर पहुँच बढ़ल अछि मुदा। एकरा सन सहि आ गलत जानकारी। मे अन्तर बुझने सेहो बहुत। भशक भइ गेल छी।
ागत छै जे आजुक युवा पीढ़ी तकनीक के संगग बहुत जल्दी जुड़ी जायइत छै आ नविय जे सिखबाका सेहो बहुत तेज होय छै।
बिलकुल बिलकुल युवा सभ नवी तकनीक अपनाबै मे अग्रणी रहैत छथि। आब बदलते दुनियााक स। स्वयं के जल्दी। अनुकूल बना ले छथि।
सर्च कहू तऽ इन्टरनेट बहुतो युवाकेँ अपन प्रतिभा दुनिआँ धरि पहुँचाबैके अवसर देने छै।
हँ केओ शिक्षण सामग्री बनबै छथि। कओ कला प्रस्तुत करै छै। छथि, केओ व्यवसाय शुरू करै छथि, आ कओ ज्ञान साझा करैत छथि।
काल्हि हम एक युवकके कहानी पढ़ैत छलहुँ जे एक छोट गामसँ रहै डिजिटल माध्यम उपयोगसँ हजारो लोक धरि अपन विचार पहुँच रहल छल।
सही बात तकनीक भौगोलिक दूरी के बहुत हद तक कम कर देने छै।
हमरा लागत। छै जे डिजिटल युगमे सबसँ महत्वपूर्ण लोक कौशल निरन्तर सखैत रहै छै।
बिलकुल -बिलकुल ज व्यक्ति सीखनाइ खो द छै। अगले समयक संगङ्ग चलनाइ कठिन भए जाइत छै।
सच कह तऽ आब केवल विद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा पर्याप्त नहि बुझबाइ पड़ैत छै।
हँ जीवन भर सिखबाक मानसिकता आब सफलता लेल बहुत आवश्यक मानल जाइ छै।
चलू जे! तकनीक के कारण बहुत नवा रोजगार क्षेत्र सेहो उत्पन भेल छै।
बिलकुल कतेकेको एहन क्षेत्र छथि। जकर कल्पना किछु दशक पहिने कठिन छल, मुदा आब ओ महत्वपूर्ण पेशाक रूप लए चुकल छथिन।
हमरा लग! जे भविष्य मे कसल म डिग्री से सेहो बेसी बढ़ि सकैत छै।
सही कलियै, ज्ञानक व्यावहारिक उपयोग आ समस्या समाधान क्षमता बहुत महत्वपूर्ण बने जा रहल रहल छै।
तऽ इंटरनेट दुनिया ख प्रतिकित के सेहो बढ़ा देनी छै।
आ मुदा एकरा स अवसर सेहो बढ़ल छै, आ केवल स्थानीय ्तर पर नहि बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिबा प्रतिस्पर्धा कर सक छै।
कालहि हम एक प्रणताक विचार पढ़लहुँ, जानकारी शक्ति नहि छै, बल्कि जानकारी सही उपयोग शक्ति छै।
बिलकुल- बिलकुल ई बात बहुत गहरी छै। केवल ग्राम प्राप्त करना ह! पर्याप्त नहि, बलकि उपयोग करने महत्वपूर्ण छै।
हमरा लागत छै, जे भविष्य ओहि लोक होय छै। तकनीकी उपयोग करैत हुए, मानवीय मूल्य आ रचनात्मक सेहो सङ्ग लड़ चलत।
बिलकुल तकनीक साधन हो सकै छै। मुदा सोच कल्पना आ नैतिकता सदिखन मनुष्य सबसँ फक सकती रह।
विशास छै जे डिजिटल युग मे अवसर कमी नहि रहत आवश्यकता केवल सही दिशा अनुशासन आ निरन्तर पर्यासक। रहत।
सी कलियए जे व्यक्ति सीखैत रहत बदलैत रहत आ सकारात्मक सोचक कण आगे बढ़त। ओ भविष्य चुनौत आ अप। स दुन सफलता पूर्वक सामना करी सकत।
बिलकुल, भविष्य्यक चर्चा करैत, समय एहि बात के नहि! बिस रहबाक चाही, जे प्रत्येक पीढ़ी सामने अपन चुनौती आ अवसर रहैत छै।
हँ कली हम सोचे छलहु, जे हमर पूर्वज सब बिना आधुनिक तकनीकल से से ओ बहुत। उपलब्ध प्राप्त क लैली।
सही कलि साधन बदलते रहैत छै मुदा मेहनत ईमानदारी आ दृढ़ सङकल्प महत्व सदनमे समान रहत छै।
सच। कहू तऽ बहुत लोकोग सफलता देखैत छथिन। मुदा सफलता पाछाक संघर्ष नहिही देखैत छथि।
प्रत्येक उपलब्धि पाछा असंख्य घं्टाक अभ्यास धैर्य आ त्याग छिपल रहैत छै।
युवा अवस्था जीवन सबस महत्वपूर्ण समय होइ छै याकि एहि समय लेल गेल निर्णय भविष्य के प्रभावित करै छै।
हँ एहि कारण समय सही उपयोग करनाइ बहुत आवश्यक मानल जाइत छै कहली।
कली अमे एक विचार पियौ समय संसारक। सबस मूल्यवान सं्पत्तति छै कियकि एक बेर गेलल समय फेर वापस नहि आबै छै।
ई बात बिलकुल सत्य छै धन पेड़ कमओो जा सकैत मुदा समय वापस नहि आल जा सकै।
हमरा लगैत छै जे सफल लोकसभ समयक महत्व बहुत।
बिलकुल ओ लोक प्रत्येक दिनक के अपन ल्ष्य दि दिशामे एक कदम आगाँ बढ़बाक अवसर मानैत छथिन।
सच कहू तऽ कतेको बार लोग असफलता से घबरा जाइत छथि आ प्रयास छोड़ि दैत छथि।
सही बात मुदा इतिहास देखल जाय अधिकांश महान उपलब्धि लगातार प्रयासक परिणाम रहल छल।
कली हम सोचैत छललू जे जब व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करैत छै। छू वर्ष बाद परिणाम बहुत। बहुत पेघ बढ़ सकैत छै।
हँ छोट छोट सकारात्मक आदत सब समयक संगङ्ग बहुत पैघ परिवर्तन आनैत छै।
हमरा लागैत छै जे आत्मविश्वास सफलता लेल बहुत आवश्यक छै।
बिलकुल जब व्यक्ति स्वयंपर विश्वास नहि करत दोसर लोक विश्वास सेहो प्राप्त करना कठिन जायत।
सच कहू तऽ आत्मविश्वासक अर्थ अहंकार नहि बल्कि। कि अपन क्षमता पर विश्वास होइ छै।
सही कहलियै आत्मविश्वास व्यक्तिके कठिन परिस्थितिमे सेहो आगाँ बढ़बाक शक्ति दैत छै।
कली हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़ लियौ सपना ओ नह जे निद्रा मे देखल जाय सपना ओ छै जे तोरा निद्रा नही आबे देह।
ई विचार युवा सब के बहुत प्रेरणा सकैत छै यक पैघ ल्ष्य लेल पैघ समर्पण आवश्यक होय छै।
हमरा लगैत छै जे ज्ञान मेहनत आ अनुशासन एक सग मिलिक के असाधारण। परिणाम दे सक छै।
एहि तीनू गुण संयोजन व्यक्तिके भीड़सँ अलग पहचान दैत छै।
हमरा विश्वास छै जे ज व्यक्ति अपन लक्ष्य स्पष्ट। समयके सम्मान करैत। आ निरन्तर शी्षत्र रहत त सफलता देर सर। अवश्य‌ भेटत।
सह क।